की हाल चाल
सब बढ़िआ अहाँ कहूँ
एकदम बढियाँ कतऽसँ छियै
हम राँची स बाजि रहल छी ओना हम रहै वाली दरभंगा के छी सासुर हमर मधुबनी अछि
अच्छा अच्छा हमहूँ दरभंगासँ छी लेकिन रहै छी मुम्बैइ दरभंगा मे आके रैयाम बधिया
हूँ तऽ एखन रहि कतऽ रहल छी अहाँ
हम रहय छी मुम्बई मे
अच्छा मुम्बइ मे रहै छी
हूँ हूँ हमर नाम भऽ गेल विकास मिश्रा
हे यौ विकास झा तऽ हमर घरवला के नाम छनि
हम मिश्रा छीय ओ झा छैत
हमर बियाह स पहिले मिश्रा रहए
अहाँके छेलए ने लेकिन आब चेंज भऽ गेलै ने चेंजिस लाइफ
भेलै न नाम तऽ तैयो आगू के टाइटल छोड़ू न नाम तऽ एके जे छै न हमर घरोवाला के नाम मिश्र टए विकास छैन हम तऽ चौक गेलियनि नाम देख कऽ
आरे कोनो बात नै तैयो लाइफ मे निरंतर हेबाक चाही चेंज हेबाक चाही छै जीवन निरंतर हेबाक नै अगर परिवर्तन नै भेलै तहन की फायदा
नै परिवर्तन तऽ प्रकृतिके नियम छै नै परिवर्तन हेतै तऽ केना हेतै
हँ उएह बात तऽ कहि रहल छी परिवर्तन एना जरूरी छै भले उ झा झा भले ओ झा छथिन हम मिसरा छियै परिवर्तन भऽ गेलै तऽ बुझियौ सुधार भऽ गेलै।
हूँ से बात तऽ सही कहलौं आहाँ
सही जगह पर छी
नै नै नै हम तऽ एकदम सही जगह पर मे छी आहाँ नै हिलु इमहर आमहर सहीये जगह पर रहू
कतय जायब पड़ायल भुखायल कतय जायब फेर तऽ दरभंगा य ई बे करब ने।
हँ तऽ अपन गाम छुटे छैय लोकके कतौ चलि जाउ कतहु विदेश। चलि जाउ घुमि फिर कऽ गामे पर मेआएब।
वएह ने मतलब किछो होइ छैय तऽ साल भरिमे एक चक्कर भऽय जबाक चाहि।
हेबाके चाही जे अपन गाम से नहि जुड़ल छि तऽ तखन कथीके लेल मैथिल अछि।
ह वेह-वेह -वेह
जे गामके चीज छैय आम के ओ बगान आम के गाछी ओ खेत खलिहान ओहि सबमे जे मजा छैय से कोनो अहाँ पैघ शहर चलि जाउ ओ नहि भेट सकैए।
ओ सुकून हवा मीठा हवा कतय भेटत
अरे आब तऽ शहर में ततेक पॉल्यूशन भऽ गेल छैय तते प्रदूषण छैय कि सााँसो लेनाइ मुशकिल दिल्ली मे रहै छलहुँ बियाह बाद गेलहुँ दिल्ली भागल भागल दिल्ली से आबि गेलहुँ कहलहुँ नहि नहि दिल्लीमे नहि आब रहब।
वहि आयबजाउ।
ए तऽआहा उमहर से अलियै बर साफ सुथरा हवा छय और प्रदूषण फैलल अछि।
नहि नहि बम्बई स्वच्छ छैय कि बम्बई एहन सुन्दर अहाके कतहु नहि भेटत।
हँ हँ किया के ने अपन मुंह मीया मिट्ठू सब जग एहिना
देखु ओ बात ओ वापस आब अहाँ कहबै अपन दहीे केओ खट्टा नहि कहै छैय तऽ ई बात के हम नहि बाजै छि हम दही बनबै छियै भाइ हमर दही खट्टा छै
ह त नहि त अहाँ के दही में चीनी मिलाक खाएब त आहाँ के खट्टा नहीं नहि लागत लेकिन हमर रांची से नीक तऽ नहि होएत अहाँके मुम्बई।
फेर वएह बात चेन्नज केने कहि रहल छी जे नहि हेतै।
हमर राची बहुत नीक छैय राँची में आबेयक देखू देखू घूमू फिरू एतेक नीक नीक फॉल अछि अहाँ के बगल मे की अछि। समुंदर अछि कयौ धका मारि देत तऽ डूईब जायब।
धक्का केना मारि देतै जान फेर उएह को अभी कोनो बात भेलै धक्का मारि देतै। आब धक्का मारऽ वालला मर्द रहतै तऽ हम सब नमर्द थोड़ी न छियै।
ँ तऽ कि कुईद कऽ छैल जैबै बचबै लेल लोकके।
आब जान ओहन जरूरत रहै छैय तऽ कुईद कऽ की आदमी
आ तैर आबेय पहिले इ कह गप कहूं तैर आबेय।
देखियौ एक तऽ हम जाति के ब्राह्मण छी दोसर चीज जे हमर अपन पोखै अछि
तऽ मतलब कि अहाँ तैरनइए सिखलियै खाली आय। तैयब तऽ नहि अबैया ई तऽ हम अहाँके गारंटी लऽ रहल छी।
जीवनमे एगो कला नहीं राखी सब कखी सब कला राखी।
तऽ कोन कोन कलाअछि से पहिने कहु
अहाँके कोन कला चाही से कहू हम अहाँके कहि दै छी हँ तै तैर एते सुन्दर आबैया कि डुबकी एतय लगबे छियै तऽ अहके टोल भे निकलत। हां-हां-हां
बस बुझा गेल डुबकी लगाब तऽ दोसर टल टोल मे निकलु नहीं अहा अपने जगह पर जरुर वापस पसलि जाय बुझा गेल केहन तैरे छियै से अहाँ
कोनो बात भेले तब तऽ डुबकी लगाब वाला तैर आबे या स्वच कटर ले छी हाथ पटैक क तैर लाइ छी
तऽ तहन अहाँ स्विमर मे चल जेतौ देश का नाम आगु करतौ इ की अह मुम्बई मे जााके बैस रहलो हें जाकऽ कनि देश के नाम आगू करितौ तैर वला मे चइल जतहुौ ओहि में गोल्ड मेडल अनतौं तऽ से तऽ केल भेल नय आ बड़का अपना आप के पुरुख कहै छी चुप रहु
हैये सभ सभ आदमी सभ काज नय करैत छै ओहिके लेल हर आदमी अपन अपन जगह पर ई
हँ ऐ काम मामला मे सबस पाछू ठाढ़ भऽ जाउ एहि मामला मे सबसँ पाछू ठाढ़ भऽ जाउ जखन अहाँ के तैराक आबेया त तखन किया नइ गेलियै तन हमू ने बुझतौ क अहाँ केहन अहाँ नाम वाला लोकोग जे छै से तैराकी करै छै
हे तऽ एगो बात कहि दय छी जतय पैर लऽ के जाइ छ छै आदमी के ओते ने लोग जेतै कि जबरदस्ती चइल जेतै
लोक कोशिश करतै तखन ने जेतै रास्ता लोक ने अपने से न बनबत होइ छै रास्ता लोग बनबै छै अहाँ भीड़ मे चल चलय वला लोक छी भीड़ मे चलब ने तऽ पहचान नइ बनत कनि हट कऽ चलू तखन पहचान बनत
हम ओ आदमी छी जे हम भीड़ इकठ्ठा करै छियै भीड़के हमशिक अथी नइ बनैत छै
चलू चलू से तऽ पता चलिए गेल चलू पता चेलिए गेल
पता की चइल गेलहुँ हकीकत कहि रहल छी हकीकत देखियौ हकीकतके कोनो बाजी नय तऽ एकदम दिल खोइल कऽ बाजी
तख तख तऽ अहाँ समुद्रे म नहाय होइत हब तखन त अहाँ समुद्रे म न होइत हैब
अभी कोनो धड़कनो ई कोनो बात भेलै जे हम समुद्रमे नहायब हमरा घरमे नल नय यइ पइन ने आबैया ज समुद्र मे हँ ई कहियौ जे समुंद्र के किनारे हम सब रहे छी समुद्र के नजारा देखे छी समुद्र के प्रकृति देखै छी जे भाय केहन छै केना होइ छै नइ होइ छै केना लहर आबै छै केना की आबै छै ईसभ देखयके हमरा भेटैए
अब से देखियौ धरखने गप नय मारु
आब आब धड़कने अहाँ कह आब एक चीज बताओ छड़कने अहाँ केह देबै जाउ नेपाल्र डरम स छलांग लगा दिओ तऽ हम उ पागल थोड़ी न छी पाल डैममे कूद लेल
आब से पागल छी कि कि अहाँ किछु करब नय तखन हम केना बुझू कि अहाँके तैरााकी अबैया समुद्र मे तैर नय रहल छी
आब अहाँके की चाही से कहू जे हमरा की नइ आबैए हम
आहाँ तैरी क देखाउ तैर के वीडियो बनाउ तखन हमरा भेजू तखन हम मानब क अहाँ के तैराकी
एक काज एक एक काज करू अहाँ हम अहाँके पर्सनल वीडियो भेज देब अहाँ देख लेब बस
अहाँ नय नय पर्सनल ओ वला वीडियो क अहाँ हमरा भेजब अहाँ तैरू तैरकेऽ हमी जे अथी करू तखन ने भाय नाम कमायत त खन न हम बुझब कि अहाँ सच तैयराक छी ए तऽ झारखण्ड के एगो बच्चा एगो झारखण्ड आठ साल के बच्चा तैराकी मे अपन नाम कऽ लेलकै ए अहाँ छी कि मुम्बई में एते बैसल छी एतेक अथी मे आ तकर बाद अहाँ अपन नाम नैय कमा रहल छी धूुर छी आहा मैथिल के नाम पर मे।
आब उ कोनो बात भेलै।
ई की कोनो बात भेलेई
देखियौ नारीसँ ज्यादा शक्ति किनकोमे नहि छै ई बात हम कहि रहल छी लेकिन। ई नैय छैय जैय नै लेकिन एहिके मतलब ई नहि छैय जैय हर नारीसँ हम हैरिए जाउ।
एस मतलब
हम ई बातके मानै छी कि नारीसँ जादा शक्ति शक्ति। किनको नहि छै लेकिन अहाँसँ हारि जब थोड़े नैय छैय।
करबो नैच करब हमसभ लठ मार बहुत छियै बुझलियै कि नहि बस ओहिमे हमसभ।
हम जेहि गाँव से बिलौंग करै छिई ने ओ गाँव के नाम सुनि लेबै तऽ अहाँ कहबै बस भऽ गेलै।
छोरू ने अहाँ कोनो गाम से छीयै लेकिन हमरा सबस नहि ने अथी जीत सकै। कहै छी हमसभ- हमलोगजखन शुरू होइ छियै तकर अन्त नैय छैया।
अहाँ सब। त जीत नैय अहाँ सब खाली गीत मे जीत सकै छी बाँकी कोनो चीज मे नैय। आंय-आंय-आंय करैत रहै छैय छोर छोर हँ। ठोर पर खाली हे देखै छियै ठोर पर हाथ खाइख लेताउ और। आंय-आंय न-न करतौ गाना के बोली पता न भ ब ब
आ उएह गाना जे छैय ने से बेसी। अपना सबमे चलै छैय बुझलियै कि नै, नैह चलै छैय कोनो बियाह मे नैय। हिंन्दी गाना चलै छैय आ ना भोजपुरी गाना चलै छैय अपने सभ मैथिल। गाना चलै छैय ब मुँ परमं मुँह परमं हाथ रैख क भगवती के गीत जैय छैय न से अपने सब। आ सुनु-सुनू भगवत्ती के जे अथी कैल जाय छैय न आराधना कैल जाय छैय ने तऽ मैथिलीयै गीत गैब के। कैल जाय छैय नओ भोजपुरी बॉलीवुड गाना गा क नहि कैल जाय छैय।
एकटा महिला बैसल रहे छैय दू टा गाबे छैयआठ गो ठोर पट-पटाबैत रहे छैप इहो हम देखै छी।
चलू न ओहो एकटा कला छैयकम स कम सुर मे सुर तऽ मिलबै। से अहाँसभ तऽ ओहो नहि करै छियै बुझलियै ने अहाँसभ तऽ ओहोसभ नहि करै छिय।
तऽ हमरा लागैया तहन हमर गीत अहाँ सुनबे नैय केलऊ। हैं।
अहाँ के गीत हम सुनब तऽ पता चलत कि दोसर गीत सुनै के हम लायको ने बचब।
दोसर गीत नैय आहाँ पूछि ले लखीन खुद हमर गीत।
हम कीनकासँ छोड़ू ने हम दोसर के दोसर अपन मुँह मियां मिट्ठू। मिट्ठु नहि बनु एखन अपन दहीके कहै छैय मीठ है।
तऽ भााय हम नीक गाबै छी तऽ नीके नैय कहब।
हँ तऽ भेले ने तऽ एखन अपन दही के अपने नैय मिठ कहि रहल छी हम तऽ नैय मिठ कहलहुं अहाँके दही के।
अहाँ शहर के बात केलियै मुँह के अप हमर मुँह नीक अछि तऽ हम कहब ने हमर मुँह नीक अइछ हम।
हम अहाँके मुँह देखलहुँ है जे हम कहब अहाँके मुँह नीक अइ की खराब अपन मुँह सबके नीके लगै छैय। बुझलियै कि नैय मुँहो जकर टेढ़ रहतै से ओ कहतै हम बड सुन्दर छि।
भाई सब हम तऽ छी हमरा तऽ नीक लागय हम हम बड़ नीक छी।
हँ तऽ अपन मुँह सबके नीक लगै छैय ककर नैय नीक लगै छै से कहू न। आ थोड़े अहाँ सब सिन्दूर लगा क टिकली लगा क घुमबै सिन्दूर लगााक टिकली लगा घुमू तऽ। ह ने बुझबऊ हम की बड्‌डसुन्दर छी।
ह हमरा मौग बन के यए कि जे हम जाकऽ सिन्दूर टिकली लगाउ। मर्द छी तऽ मर्द के प मर्द छी तऽ मर्द के पेशामे रहब की मौग बैन क रहब
केस तऽ हेबे नैह करत एहि उमर मे आबि कऽ चुप रहु की बात करै छी अहाँ
ह ये-ये एखनो जे हम आइयो एकटा बात कैह दै छी खाली हम हाथ मैर दै छी तऽ हमर केश झरा दै छी
हुॅं हुॅं बस-बस-बस-बस अहाँ ओ हाथ मारै छी तऽ सबटा-सबटा हाथे में केस आबि जाइत हैत बुझलियै कि नै एहि उमर मे अहाँके इएह होइत हैत कहै छै ने लोक मुँह म दाँत नै पेट में आंत नैया चललौं हं हीरो बन चलू-चलू
हेयै हे एगो चीज कैह दै छी जे आदमी आदमी ओरिजिनल मर्द ओकरे कहैत छै जे मर्द अपन रक्षा खुद करै छै।
तऽ मर्द ककर तक रक्षा कर त अपने ने रक्षा करतै पहिले अपना आपके बचा लिया आब देख देखे न छियै नीला ड्रम मे कतऽ -कतऽ भेट रहल छै से मर्दो सबके हालत जे छै से पछता भेल छै देख रहल छीयै की नै
हँ तऽ नीला ड्रम अ पीला ड्रम ओ जकरा लेल बनल छै तकरा लेल हमरा लेल थोड़ी ने बनल अछि
ए तऽ अहाँ कुनु बुझबै कत चैल जेएब
जहियआ बिआाह हेएत जहियआ कनिया ऐत तहिया देखल जेतै।
हँ तऽ ताहि दुआरे यहाँ से बियाहो नै केलहुँ हं एखन तक मलब
बिआाह किए नै केलहुँ बिआाह मतलब आब कुनो बात भेलै बियाह नै केलहुँ मतलब बियाह हेबे करतै ने चाहे आइ होय या काल्हि होय आ भाइब आ रहली बात नीला ड्रम के तऽ भाय नीला ड्रम के व्यवस्था। ओ केने रहतै तऽ देखल जेतै कतऽ केने छै नीलाड्रम के व्यवस्था।
हँ हँ बुझ बुझा गेल बुझा गेल बुझलियै कि नै गप जे करै। डर के मारे तऽ बियाह नै क रहल छी ने तऽ बियह ने कैरतौ ह अहा सब तऽ तुरन्ते आगू आगू रहे। सुबह प्रवाह हमरा कहिआ बिआाह हेएत कहिया बिआाह हेएत।
ह यै है हमरा उहे हमरा एखन हमरा दे लेकिन हमरा ओकर शौख नै यऽ जे एखन जे हम जाकऽ जल्दी मतलब जे किनको कहलापर कुइद जाउ बियाह कलीय जे ई कलिअ।
अहाँके भेटबे के करत सुनू ने अहाँके भेटबे के कर करत अहाँके भेटत के से पहिले बताउ न हँ भेट अहाँके भेटिए नै रहल यए तै दुआरे तऽ बियाह नै कऽ रहल छी।
की छै जे हमरा नै देखत
कारण तऽ अहाँ के बात बोली से पता चैल रहल ये अपना आप के जहा एतेक सुंन्दर बुझे छै त दोसर त तह सुन्दरे न बुझबै अहाँ तऽ चाहबै बाप रे हम अपने। हुड़ पड़ा छी तऽ हमरा हर परी भेटा त ओय नजर में तऽ अहाँके कियो नीके नै लागत।
हमरा सभ नीक लागैए हर इन्सान नीक लागैए खाली ओकर। खाली ओकर संस्कार नीक हेबाक चाही बाजय के रंग नीक
संस्कार के की मतलब छै ने संस्कार तऽ अहाँ एक घंटा म संस्कार बुइझ जेबै लोक के।
एक घण्टामे नै बुझबै लेकिन दस दिनमे तऽ बुझबै
हँ तऽ बियाह केलाक के ब नीला ड्रम मे भेटलाक बादकरो संस्कार पता। चलले ओहो पाँच सात साल दस साल बियाह भऽ गेल रहे ने तकर बाद नीला ड्रम में भेटले
तऽ नीला ड्रममे भेटलै या पीला ड्रममे भेटलै आब आदमी अहाँके ककरो‌‌ स बिआह कऽ कऽ रखबै- बिआ कऽ कऽ आ बआाह करबै ककरो सरथ छोइड़ देबै अहाँ दू साल गाँवमे तऽ ओ पागल छै बियाह लोक किए कर अपन जीवन जे बिआाह लोक एकमे रहै किए है तो आइ काल् तो लड़की कितना ने लड़की के लड़की के कमी छै ने लड़की किया नय बर्दाश्त करै छै दू साल नय एलै